ठीक छै तू ठीक छै।
हँ हम ठीक छी आइ त व्रत।
खाना खेलैं।
नहि नहि आइ हमर व्रत अय तोरो व्रत छौ न।
हँ आय व्रत।
नहिलै।
हँ बरी काल नहेलो एक डढ़ बजे शायद नहेलो। हँ एक ढेर बजे नहेलो हन। फेर घर में पूजा केलहुँ, फेर महादेव मंदिर गेलहुँ।
बड् लेट भऽ गेल हेतौ।
हँ डेढ दू बाइज जाइ छै रोज बाइज जाइ छै ऽते टाइम।
ओ।
एऽते टाइम भइए जाइ छै सब दिन। हँ एलै बउआ।
ओ आर। बउआ लै की सब बनेने छलियै वएह खाना भोरे वाला की फेर किछ बना देलियै या।
नहि नहि उएह छै आओर पूरी भुजिया राखल छैे तऽ कहलियै बौआ पूरी भुजिया सौस। कनि दऽ दै छियौ ओ तऽ कहलक ठीक छै। खा लेलके हं खा लेलके आब। फेर साँझ में त खाने बनतै न सबेरे बनेबे आ फेर कखनो भूख लगते न त मैगी -तैगी बना। ब एकटा दुआरे एतबी टा के बचा छै ओकरा दुआरे फेरी आब अख हम झुूटे के खाना बनाउ।
हँ इहो एक नमर लेकिन तैयो बच्चा छै कनि भात बना दैतीये तऽ ज्यादा नीक लगतै बहिन।
हूं पूछलियै तऽ कहलक मैगी खा लेब।
आब पेट मे धरते ने तहन बुझिये तू एते मैदा वाला चीज दै छियै।
आब कहियो कालकऽ खेबाक चाही। बच्चा छै तू ठीक छै।
हँ बौआ ट्यूशनो आबि जेतौ की अखन टाइम छै।
नहि एते साढ़े चारि बजे जाइ छै ट्यूशन।
अच्छा, तखन त अखन बड टाइम हेतै, हं सब ठीक छै।
हं, हगै तू जेबही कि नहि एहि बेर कामर में?
अइ बेर नहि जेबै कियेकि मांओ नै हं नै करै छै कोनो ठेकाने नहि छै पता नहि माँ कहै छै जे जायब
करैत करैत चलि जाइ छै पिछलो साल माँ नै नै करैत भोरे पहुँच गेलै। सभके छोड़ि देलकै अपने पहुँच गेलै।
साया सिया लेब।
हँ तऽ मां जेतौ, मां जे प्लानिंग कर रहल छै त तैयार कऽ रहल छौ तऽ मां जेतौ, माँ एक बैग निकैल जेतौ।
लेकिन हमरा नहि कहलके, कहलके नै नै, नै जेबै।
नै नै जेबे करतौ, माँ माँ नहि जेतै, भैए नहि सकैये ई सब चीज।
से बात सब चेक होइ छै
खेमें सब्जी।
आइ त ब्रत छै ते आई अपन अंगना, काकी अंगना, दुनु अंगना मे भोज छै।
ओ, तऽ की सब बनतै भोजमे।